हेलो
हँ कहल ने की हाल छौ
ठीक छै
ओ की करै छेएं
किछु नहि बैसल छलहुँँ तू बैसल छेहं
हँं तऽ खड़ा थोड़े रहबै
तऽ मरा अगल छिरा तू चाय त पी ल ल तऽ स्वी रहल फरू कियाकि तोरो एतबी काज हमरो एतबी काज
हँ हँ चाय ब्रेड सबमे
हू तै ने कहलियौ अपना दुनू तै ने कहलियौ अपना दुनू के के रंगग काज छौ
हँ हँ
बेरोजगारी छियै
हूँ हू
अच्छा
हँ आर कहु
ठीक आर वहीन अपन टोलमे तऽ ककरो मधुश्रामनी नहियो छै फेर
नहि छै फुलडालीया के रहे से पिछला बेर भागि गेलै पगली
हँ सही बात छै रहैत अगिला बेर स चलि गेलै रहितै एखन तऽ कतेक नीक लगतै
सेएह ने
हँ
हँ
अ
आर
ठीक ठीक अगिला बेर ही तू छोरी च लि गेल अपना सबने अगिले बेर इन्जॉय ठीक ठाक बहिन
प नहि
तीन दिन चारि दिन पर ने कहियो कहियो कनि हल्का हल्का भऽ जाइत छै ओ जे इच्छा आबी जे विशेष पानि से नहि ओहन नहि होइत छै आ रौद एते रौद रहे छै ने नहि पूछते रौद्र होइ छै आओर तनाते गर्मी बहुत गर्मी छै
ओकर हुत
लेकिन नहि लेकिन एकटा होइत छै ने जे पानि होइत छै तऽ कनि कम होइत छै आइटमन से नहि एतौ कि गर्मी बहिन बहुत जदे आसार
ह हेलो त किसका